हू हँ बजीही की सब करै छी तऽ नोट्स मे की सब मतलब कते नोट्स देलकौ
हूँ नोट्स देलकौ आओर कहलकौ पैसा दै ला
हूँ
तु लेबी कि नै नोट्स अभी हम नै देलियै हैन दऽ देबै काल्हि खुमा
ओ तऽ लेबै काल्हि खुमा
काल्हि खुमा लेबी
हूँ
तऽ भायजी फोन कने होल कि नै
नै केने छलै
भाइजी के कॉल करबि
नै आ छोड़ि दिहिखन कामे हेतै लागल।
तब काल्हि जेबी कि नै टीशन।
जबै सुन न
आँय
आरै संस रखने छिन तू
हँ सेन्स
हूँ त पढ़ले कहिया सँ जेबही ओत जे पी सर लग।
जेबो भी दस दिन के बाद स जेबो
दस दिन के बाद
पैसा तैसा नै रो यार
अ
तब शाममे केना गेएल शाममे गेल छली कि नै घूमि फिरै ला
गेएल छैलि
के सब
उ हम रकेशबा छली प्रिन्स बाह
तब
बोना फाट सर्टिफिकेट बनोलही कि नै।
हँ बना लेबै क कहियासँ अथी चालु हेतय पच्चीस सए वला ऑनलाइन
पन्द्रह तारीक स
पन्द्रह तारिख स
हुॅं
चल न तऽ काइल्हे बनबै छी
काइल काइल यार छुटी कहाँ है केआ तारीखे हैय काइल
काइल यै चौदह या पन्द्रह हौ चौदह यै काइल काइल पन्द्रह रहहि काइलहे
काइल पन्द्रह हय
हुॅं
बोनाफाइट साटीपीकेट त अहाँ बन
इसकुलो नै जाइ छै कहियो नै
आहु खोलबो करहै बारह नैखोलबो करे हइ बारह बजे के बादे
हँ यार हमरो मार्कशीट आनऽ पड़तै
मारकोसीट नै अनलिय अभी तक
नै अनलियै यार हमरा छुट्टिए नै होइ छै जेबै से।
ह हम तऽ मार्कशीट आनलियो बनल बोना फाईट सर्टिफिकेट बनब परतै काइल
हमु हेतै त आइन लेैबय हँ
देखी की होइ छै काइल देहि नीक म रिजल्ट।
काइल हमहूँ आइने लेबै हेतै तऽ
बारह बजे के बाद खुबो करे ह अपना आर वाला ऑफिस।
हुॅं बारह बजे से पाँच बजे तक।
हँ अपना और के अफिस सब खोबे।
हुॅं आपनाइके बारह बजे से पाँच बजे तक।
तऽ देखि काइल जेबै तऽ की होइ छै
तब जेबै कि नै काइल ईसकुल ईसकुल
देखी ने देखी ने की होइ छै जेबै तऽ कॉल कऽ लेबो
अनुजबो के कैह दिहै मार्सीट लए।
ह
कतऽ डीजे बजय
अइ
की कहै छी परहै छी की आँय हेलो पढ़ै छी की लाइग गेलौ केबार आय हेलो